हेलो।
हेलो, बहिन।
हेलो। ठीक है, बहिन कनि अहाँ जोरसँ बजियौ ने नहि सुनाइ पड़ैए।
किया?
नहि सुनाइ पड़ैए, आओर कहू की हाल चाल यै।
खाना पीना भऽ गेल अहाँकेँ?
अहाँकेँ कनि आवाज काटि काटि अबैए कनि नेटवर्कमे बात करियौ ने।
हेलो।
हेलो, नमस्कार बहिन।
अहाँमे नेटवर्क नहि है बहीन।
अहाँकेँ। आवाज नहि अबैए, अहाँ कनि बाहर जा कऽ बात करियौ ने अहाँकेँ आवाज। अबैया, की कहैत छै।
नेटवर्क प्रॉब्लम है बहिन।
हेलो। हेलो, हेलो। ए बहिन आवाज नहि अबैय।